हेलो
हेलो जी नमस्कार हँ सब ठीक छै
आइ हम एक अहन विषय पर चर्चा करय चाहैत छी जे मानव जिज्ञासाक सबस पैघ विषय सबमे से एक मानल जाइ छै हम अन्तरिक्ष ब्रह्माणडक रहस्य पर गप करय चाहै छी कियाकि एहि विषय पर जतेक सोचल जाय ओतेक नव प्रश्न मनमे उत्पन्न होइत रहै छै
हँ बहुत रोचक विषय जनलहुँ वास्तवमे ब्रह्माण्ड एतक विशाल छै जे मानव कल्पना सेहो एकर सम्पूर्ण विस्तारसँ बुझबाक मे कठिन अनुभव करैत छै
हँ कालिह राति हम आकाश दिस देखैत छलू अनगीनत तारा देखी मन मे प्रश्न उठल जे आखिर ई सब तारा कत तै तक फैलल छै आ अहि विशाल ब्रह्मण्डक सीमा आखिर छै कि नहि
ई प्रश्न हजारो वर्ष से मनुष्यके आकर्षित करैत आबि रहल छै वैज्ञानिक सब अनुसार ब्रह्मण्ड अत्यन्त विशाल छै आ एखन एखन धरि एकर सम्पूर्ण आकारके नि उचित जानकारी उपलब्ध नहि छै
हमरा लगै छै जे जखन मनुष्य पहिली बेर रतिक आकाश दिस देखने होइत तखन सेहो ओकर मनमे एहन प्रश्न उठल अवश्य उठल होत जे एहि ताराक पाछा आखर की छै
बिल्कुल जिज्ञासा वैज्ञानिक जन्म देलक ओहि जिज्ञासाक कारण मनुष्य पृथ्वी से बाहरक दुनिया के बुझवा परि क स शुरू
कलिहम पढै छलू जे हम जे सूर्य के देखै छी ओ केवल अरबो तारामे एकटा साधारण तारा छै
क दे ओहि जगह अरबो तारा एकटा विशाल तारामंडल मे रहैत छै जहि हमके हम मिल्की अबै कहैत छी
ई सोची की बहुत आश्चर्य होइ छै जे हमर पृथ्वी सूर्य आ पुरा स्वर मण्डल एहि विशाल तारामण्डल केवल एकटा छोट हिस्सा छै
हँ वैज्ञानिक सबक अनुमान अनुसार ब्रह्माण्ड मे अरबो तामण्डल मजूद छै जाहिमे प्रत्येकमे अरबो तारा रहि सकैत छै
हमरा लगै छै जे ब्रह्माण्डक विशालता बुझला पर मनुष्य अपन अस्तित्व के नवऽ दृष्टिकोण से देखे लगै छै
होइत छै जे हमसभ एहि अनन्त ब्रह्माण्ड एक छोट किंतु महत्वपूर्ण हिस्सा छै
कलिए हम एक विचित्र देखै छलु जाहिमे ग्रह तारा निहारीका आ कृष्ण विवरक अद्भुत दृश्य देखाओ गेल छल
हँ विशेष रूपसँ कृस ऐं
कृष्ण विवरण अर्थात ब्लैक होल विज्ञान सबस रहस्यमय वस्तु सभ मे से एक मनो जाइत छै
हमरा लागै छै जे कृष्ण विवरक विचार स्वयंमे आश्चर्यजनक जेते गुरुत्वाकर्षण एतेक शक्तिशाली होइ छै प्रकाश सेहो बाहन नहि निकैल पाबैत छै
सही बात एहि कारण वैज्ञानिक सब एखन धरि एकर बारेमे लगातार शोध रहल अछि
सच कहू त अन्तरिक्ष अध्ययन केवल विज्ञान नहि बल्कि दर्शन आ मानव अस्तित्व प्रश्न सब स से जुड़ल छै
बिल्कुल जखन हम ब्रह्माण्ड पर विचार करैत छी तखन जीवन क अस्तित्व प्रश्न अपने आप सामने आयब लागैत छै
हमरा लागै छी जे भविष्य मे मनुष्य मंगल ग्रह आ दोसर ग्रह सब पर बसोवास करबास प्रयास सेहो करि सकैत छी
हँ विभिन्नत अन्तरिक्ष संस्था एहि दिशा मे लगातार काज रहल छी आ आने वाले समय मे ई सम्भावना ओरा वास्तव आबैके साकैत छी
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा ब्रह्मणडक उत्पत्त बिग बैं सिद्धानंत समयक शुरुआत आंतरिक यात्रा पर आ आर विस्तार से चर्चा करबाबा के छै
बिल्कुल बिल्कुल अन्तरिक्ष एहन विषयसँ छै जहि पर जतेक गहराइ से विचार करब ओतेक नवा रहस्य शामि आबैत जायत
हमरा विश्वास छै जे ब्रह्माण्डके बुझबाक मानव प्रयास सभ्यता क सबसे महान बौद्धिक यात्रामे से एक छै
सही कहली आ शायद आने वाला समय मे विज्ञान एहन खोज कर करै जे मानव सोचके पूर्ण रूपसँ बदलि दए
अखन अगले बार हम बिग बैंग समयक जन जन्म कृष्ण विवर आ ब्रह्मण्डक भवष्य पर आ और विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल ब्रह्मण्डके उत्पत्ति के प्रश्न मानव इतिहासक सबसे ग्रहन प्रश्न सबमे से एक मानल जाइत छै हजारों वर्ष से लोकसभ एहि रहस्य के बुझबाक प्रयास करैत आबि रहल अछि
कलहि हम बिग बैंग सिद्धान्त बारेमे पढ़ै छलहुँ वैज्ञानिक सबक अनुसार लगभग तेरह पॉइंट एट अरब बर्स पहिने पूरा ब्रह्माण्ड अत्यन्त छोट आ अत्यन्त घनत्व वाला अवस्थामे केन्द्रित छल
साइकाले तकर बाद एक विशाल विस्त तर प्रक्रिया शुरू भेल जाहिके विंग वैग कहल जाइत छै ई कोनो साधारण विस्फोटक नहि बल्कि स्वयं अंतरिक्ष विस्तार छल
हमरा लगैत छै जे एहि विचारक सब रोचक पक्ष ई छै जे बिग बैंग से पहिने समय आ अन्तरिक्ष इ स्थिति आखिर की छल एहि प्रश्न उत्तर एखन धरि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहि छै
बिलकुल वैज्ञानिक सब मानैत छथि जे समय स्वयं विंग वैँग शुरू भेल हो सकैत छै मुदा एहि विषय पर एखनो शोध जारी छै
कलहि हम सोचैत छलहुँ जे समयक शुरुआत भेल तखन शुरुआतसँ पहिने का की होत ई प्रश्न बहुत रहस्यमय लगैत छै
हँ क्याकि मानव मस्तिक समयक भीतर सोचबाक आदि छै समयक बाहरक स्थितिक के कल्पना करब बहुत कठिन छै
हमरा लगै छै जे विज्ञान आ दर्शन एहि बिन्दु पर एक दोसक बहुत नजदीक आबि जाइ छै कियाकि दुनू अस्तित्वक मूल प्रश्न पूछै छै
सही बात ब्रह्माण्डक उत्पत्ति केवल वैज्ञानिक विषय नहि बल्कि दार्शनिक जिज्ञासा सेहो छै
कलिह हम पढ़लियौ जे बिग बैंग बाद धीरे धीरे पदार्थ बनेल तारा बनेल तारा मण्डी बनल आ अरबो वर्ष बाद ग्रहसभक निर्माण शुरू भेल
बिलकुल पृथ्वी स्वयं लगभग फोर पॉइंट फाइव अरब वर्ष पुरान मानल जाइत छै अर्थात ब्रह्मा्ड तुलना मे ई अपे्षााकृत युवा ग्रह छै
ई सोचीे के बहुत आश्चर्य होय जे हमसब ताराक धूलिकन से बनल छी हमर शरीर मे मौजूद बहुत तत्व तारा सबक भीतर बनल छल
आ ई विज्ञान सबसे बहुत सुन्दर विचार सबमे एक छै एक आ आतुलि ईसभ ब्राम्माण्ड स्तित्व छै
हमरा लगै छै जे जखन मनुष्य एहि तत के बुझे छै तखन आओ दृष्टिकोण बहुत व्यापक भइ जाइत छै
हाँ एहसास होय छै जे मानवता आ ब्रह्मण्ड समन्ध बहुत गहरा छै
सच कहू तऽ जखन हम रात्रिक आकाश देखै छी तखन ओ केवल चमकेैत तारा नही लगै छै बल्कि अरबोवस पुरान इतिहास जेकाँ लगैत छै
बिल्कुल जखन हम दूरक तारा देखैत छी तखन वास्तवमे हम अतीत देखैत छी क्यूकि ओकर प्रकाश हमरा धरे पहुँचाबामे लाखो करोड़ों बर्ष लगा सकै छी
कली ई बात जानी कि हम बहुत आश्च्यचकित भेलू जे दूरबीन वास्तवमे समयमे झाँकबाक एक प्रकारक साधन जेकाँ छै
हाँ एहि कारण आधुनिक दूरबीन से ब्रह्मण्ड प्रारम्भिक अवस्था अध्ययन करबाक प्रयास करै छै अछि
हमरा लगैत छै जे अंतरिक्ष विज्ञान मानव जिज्ञासाक सबसे सुन्दर उदाहरण छै किया कि हम अपन ग्रह से बहुत दूरक वस्तु सबक अध्ययन करैत छी
बिल्कुल ई मानव उद्दक शक्ति आ जिज्ञासाक प्रमाण छै
बहुत नीक छै से चलि रहल छै मुदा कृष्ण विवर डाक मैटरड डाक जे ब्रह्माण्डक अंतिम भविष्य पर आऔर गहराइ से चर्चा करबाक बाकी छै
हाँ एहि विषय सब मे एतेक रहस्या छुपल छै जे वैज्ञानिक सब एखन धरि पूरा उत्तर खोजि नहि स सकल छथि
हमरा विश्वास छै जे आने वाला समयमे अंतरिक्ष विज्ञान मानव सभ्यता समझके आओर गहराई बनत
बिल्कुल शायद भविष्यक खोज सब हमरा ब्रह्मण्ड आ अपन अस्तित्व दोनो के नवा दृष्टिकोण से बुझबाक अवसर देत
कलियम कृष्ण विवर अर्थ ब्लैक होल के बारेमे विस्तृत वित्र देखैत छलुँ जतेक अधिक जानैत गेलहु ओतेक एहसास भेल जे ई ब्रह्माण्डक सबसे रहस्यमय वस्तु सबमेसे एक छै
बिल्कुल कृष्ण विपुरण एहन क्षेत्र होइत छै जते गुरुत्वकर्षण शक्ति एतेक अधिक होइत छै जे प्रकाश जका तेज चीज सेहो ओकर प्रभावसे बाहर नहि निकल सकैत छै
हमरा लगैत छै जे एहि तथ्यके समझनाई अपनेमे कठिन छै आखिर एहन कोन स्थिति हो सकैत छै जते प्रकाश सेहो हारि जाई
हाँ एहि कारण कृष्ण विवरण वैज्ञानिकसब लेल विशेष आकर्षक विषय रहल अछि ई सामान्य भौतिक भौतिकी से बहुत अलग परिस्थिति उत्पन्न करैत छै
कलिय हम पढलियो बहुत पैघ तारा जखन हम अपन जीवनक अंतिम चरण मे पहुँचे छै तखन कखनो कखनो ओकर पतन भय भय कृष्ण बीबर बनि जाइत छै
बिलकुल तारा भीतरक ऊर्जा समाप्त भेला पर गुरुताकर्षण दबाव बहुत बढ़ जाइत छै जहि से जेहन अवस्था उत्पन्न सकैत छै
ब्रह्मण्ड मे मौजूद विशाल क कृष्ण विवष सब आओर बेस बेसी रहमय छथि कियाकि हुनकर द्रम्यान लाखो या करोड़ो सूर्य बराबर भए सकैत छै
सही कहलिये वैज्ञानिक सबक अनुसार बहुतो तारामंडल केंन्द्र मे एहन विशाल कृष विवरण मौजूद छथि
कली हम डार्क मेटर अर्थात अदृश्य पदार्थ बारेमे सेव चलू ई विषय तऽ आओर बेसी आश्चरजनकनक लगैत छै
हँ डार्क मेटर एहन पदार्थ मानल जाइत छै जे सीधे देखल दैत छै मुदा ओकर आकर्षण प्रभाव अवश्य देखल जा सकैत छै
हँ ई सोचिक के आश्चर्य होइ छै जे वैज्ञानिक सबक हनुमान अनुसार ब्रह्मा्डक अधिकांश पदार्थ होइ छै जे हम प्रत्यक्ष रूप से देखि के नहि सकैत छी
बिलकुल जे तारा ग्रहक आ आकाश गंगा हम देखैत छी ओ सम्भत ब्राह्मण केवल एक छोट भाग छै
हमरा लगे छै जे ड्क एनर्जी आर बेसी रहस्यमय छै कियकि ई ब्रह्माण्डक विस्तार के तेज करबाक लेल जिम्मेदार मानल जाइत छै
सही बात वैज्ञानिक सब देखलनि जे ब्रह्माण्ड केवल फेली नहि रहलल छै बल्कि ओकर विस्तारक गति बढ़ी से हो रहल छै
कलियम एहि विषय पर सोचैत सोचैत आश्चर्यसँ पड़ि गेल छी जे आखिर एकन कोन शक्ति छै जे पूरा ब्रह्मण्डके प्रभावित क रहल छै
हँ एखन अन्दर ठीक तब धन्यवाद
धन्यवाद